इ तऽ जी नमस्कार।
आइ हम दोस्ती पर चर्चा करय चाहैत छी हमारा लागत छैय जे दोस्ती जीवनक सबसँ अनमोल सम्बन्ध सबमे से एक होत छैय जे खुशी आ कठिनाइ दुनू समयमे साथ दैत छैय।
हँ बिलकुल सही कहलियै सच्चा मित्र ओ होइत छैय जे बिना स्वार्थ सङ्ग अपनापन आ समर्थन दैत छैय।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे कतेक लोक भेटैत छथि मुदा सच्चा दोस्त बहुत कम भेटैत छथि।
सही कहलिए दोस्त संख्या पर नहि बल्कि विश्वास आ समझदारी पर आधारित होइत छैय।
हमारा लागत छैय जे सच्चा मित्र तरह अपन गलती पर सच्चाइसँ बतबैत छैय भले बात कठोर हो।
बिलकुल जे दोस्त केवल खुश रखय लेल बात करैत छैय ओ हमेशा सही मार्ग नहि देखा सकैत छैय।
सच कह कहूँ तो बच अपनक दोस्ती बहुत खास होइत। छैय कियेकि ओ समयमे कोनो स्वार्थ नहि होइत छैय।
हँ बचपनकक दोस्ती निःष्पष्ट आ सरल होइत छैय जे जीवन भर याद रखैत छैय।
काल्हि हम एक पुरान मित्र से बात कयलहुँ आ ओहि समयक सब याद ताजा भएल गेल।
सही बात पुरान मित्रसे मिलनैय अपन अतीति के फेर सभ जीबाक जकाँ लगैत छैय।
हमार लागत छैय जे दोस्ती मनुष्यक मानसिक स्वास्थ्य लेल से हो बहुत जरूरी छै।
तनाव कम करैत छै आ मनके हल्का राखैत छै।
सच कहू तऽ अकेलपन मे एक नीक दोस्त। बहुत पैघ। सहारा बनैत छैय।
सही कहलियै सच्चा मित्र कठिन समयमे मनोबल बढ़बैत छैय।
काल्हि हम एक विचार पढ़ौ सच्चा दोस्त ओ छै जे अन्हार समयमे। सेहो। साथ नहि छोड़त।
ई बहुत सुन्दर विचार छै दोस्ती परीक्षा समयमे असली रूप देखाबैत छै।
हमरा लागत छै जे आजुक समयमे दोस्ती सोशल मीडियासँ सेहो बैनैत अछि मुदा सच्चाइ महत्वपूर्ण छै।
बिलकुल वास्तविक दोस्ती ऑनलाइन आ ऑफलाइनसँ बेसी भावना आ विश्वासपर निर्भर करैत छै।
सच कहूँ तकीक नीक दोष जीवनके आसान आ खुशहाल बना दैत छै।
हँ क्यँकि ओ प्रेरणा सहयोग आ मार्गदर्शन तीनो दैत छै।
सही बात जँ समझदारी हो तऽ समस्या आ आओर सम्बन्ध मजबूत करैत छै।
हमर विश्वास छै जे सच्चा मित्र जीवनक सभसँ पैघ सम्पत्ति होइत छै।
बिलकुल दोस्ती केवल। सं्बन्ध नहि बल्कि। जीवनक सभसँ सुन्दर अनुभव होइत छै जे हर व्यक्ति के मजबूत आ खुश रखैत छै।
जी दोस्ती पर ओरा गहराइसँ सोचल जाय बुझबैत जे छै सच्चा मित्र व्यक्तिके बदली नहि बल्कि सुधारैत छै।
बिल्कुल सच्चा दोस्त ओ होइत छै जे अहाँक कमजोरियाके पहचानिक ओका बेहतर बनाबके मदद करैत छै।
कालहि हम सोचैत छलहुँ जे कतेको बेर दोस्तीमे छोटी छोटी गलती माफी आ जाइत छै मुदा ओहिीसँ सम्बन्ध ओकरा मजबूत सेहो जाइत छै।
सही कहिले जहाँ विश्वास मजबूत हो तहाँ मतभेद सम्बन्धके तोड़त नाह बल्कि आ आओर गहरा बनावत छै।
हमरा लागत छै जे आजुक समयमे दोस्ती जल्दी बनैत छै आ जल्दी टुूटट जाइत छै।
हँ किएकि धैर्य आ समझदारीक कमी सम्बन्धकेँ कमजोर बना दैत छै।
सच कहू सच्चा दोस्त ओ होइत छै जे सफलता मे खुश होइत छै आओर सफलतााके। मे साथ द छियै।
कल्हि हमे बिलकुल ई सन्तुलन बहुत कम सम्बन्धमे देखैत छै मुद्दा एहिसँ कि दोस्ती सच्ची बनैत छै।
काली हममे एक विचार पढ़लहु दोस्ती ओ छै जे बिना कहे अहक दर्द बुझि ले।
ई बहुत गहरी बात छै सच्चा मित्र सभसँ बेसी भावना के समझैत छै।
हमरा लागत छै जे इस्कुल आ कॉलेज दोस्ती जीवनक सभसँ यादगार हिस्सा होइत छै।
हूँ किियकि ओ समयमे चिन्ता कम आ अनुभव बेसी होइत छै।
सच कह त समय बीतला बादो सच्चा दोस्ती समाप्त नहिह होइत छै बल्कि मजबूत जाइतत छै।
बिलकुल दूरी केवल शारीरिक हो छै मुद्दा भावना कायम रह छै।
खाल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जे लोक सच्चा मित्र बना लैत अथी छथि हुनकर जीवन अपेक्षाकृत आसान जाइत छै।
सही बात नीक दोस्त मानसिक सहारा आ आत्मविश्वास दुनू बढ़ावैत छै।
हमरा लागैत छै जे दोस्तीमे ईमानदारी सभसँ जरूरी गुण होइत छै।
बिलकुल झूठ आ दिखाावा दोस्ती के कमजोर कर दैत छै।
सच कहु सच। स दोस्त अपन। गलती बताबै। के से कखनो नहि डरत।
हँ क क। ओकर उद्देश सुधारत होयत नुकसान नहि।
काल्हि हम एक विचार सोचलहुँ असली दोस्त ओ छै हुनका उपस्थितिमे सेहो हुनका सम्मान करैत छै।
छै सामान्य दोस्तीक मजबूत आधार होइत छै।
हमरा विश्वास छै जे व्यक्ति नीक दोस्त चुनैत छै ओकर जीवन आओर हर सफल बनि जाइत छै।
बिलकुल दोस्ती जीवन एक ओ सं्बन्ध छै जो सुख के आ और मीठ बनाबैत छै आ दुःख के। आधा कर दैत छ।
ह जी दोस्ती पर औरा एक। गरीमा। विचार ई छै जे सच्चा मित्र जीवनक ओ आसान होइत छै जे बिना डर ओ स्वर्थ अहाँके अश्लील रूप देखाबैत छै।
बिल्कुल सच्चा दोस्त अहाँक कमजोरीकेँ छिपाबैत नहिाह बल्कि ओकरा सुधारबाक रास्ता देखाबैत छै। जे जीवनक विकास लेल बहुत जरूरी छै।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे कतेको लोक मिलिते छथिन मुदा हर कोनो व्यक्ति मित्र मित्र नहि बनि सकैत छै क्यूँकि दोस्त विश्वासपर टिकल होइत छै।
सही कहहिलियए विश्वास बिना सं्बन्ध केवल औपचारिकता रहि जाइत छै। मुद्दा विश्वास। सङ्ग ही सम्बन्ध जीवन भरक साथी बनि जाइत। छ।
हमरा लागैत छै जे सच्चा मित्र ओ होइत छै हुनका सफलतााक के अपन सफलता जका मानबैत छै ओ अहंकार नहि करैत छै।
बिलकुल जे व्यक्ति ईसा करैत छै ओ सच्चा मित्र नहि भऽ सकत छै कियाकि दोस्ती मे खुशी साझा होइत छै प्रतिस्पर्धा न।
सच कहू तऽ कठिन समय। मे पता चलैत छै जे असली। दोस्त के छथि क्यूकि ओ समयमे बहुत लोक साथ जोड़ि दैत छथि।
हँ किियकि सच्चा दोस्त ओहि समयमे सामने आबैत छै जखन दुनिआमे मड़ जाइत छै।
काली आम एक विचार पड़ल सच्चा मित्र ओ छै जे बिना के हक मन दर्द के बूझि ले।
ई बात बहुत गहरा अर्थ राखत छै कियाकि सच्चा। शब्द शब्द से न ही भावनासँ। से होइ छै।
हमरा लागत छै जे बचपनक दोस्ती जीवनक सबस शुद्ध रूप होयइत छै जकरा मे कोनो बनावट नहिही होइत छै।
बिल्कुल ओ दोस्ती प्राकृतिक होइत छै जे समयक सङ्ग आ आओर मजबूत भए जाइत छै।
सच कह तो दूर रहि सेहो ज सम्बन्ध जीवित रहैत छै सच्चा दोस्ती पहचान होइत छै।
सही बात दूरी सं्बन्ध के कमके जोर नहिी करैत छियै। अगर भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो।
कालहि हम सोचैत छलहुँ जे नीक दोस्त जीवनक दिशा सेहो बदलि सकैत छी
हँ किियकि ओ प्रेरणा सलाह आ सही मार्ग देखाबैत छै जे भविष्यक निर्णयमे मदद करैत छै।
हमरा लागैत छै जे दोस्तीमे सभसँ जरूरी चीज ईमानदारी आ खुलापन होइत छै।
बिल्कुल। जहाँ बात छिपाओल जाइ तऽ। गलतफहमी बढ़ि जाइत छै मुद्दा ईमानदारी सम्बन्ध के मजबूत बनाबैत छै।
सच को हँसी मजाक से भरल दोस्ती जीवन के हल्का आ ख खुशहाल बना देते।
सही कह ले नीक दोस्त तनाव के कम। करत छै आ जीवन के संतु संतुलित बनावत छै।
काल्हि आ हम विचार पढ़लहुँ दोस्ती ओ धन छै जे समयक सङ्ग घटैत नहि बल्कि पढ़ैत जाइत छै।
ई बहुत सुन्दर विचार छै। सच चा मित्रता समयक परीक्षा पास करत छै।
हमरा विश्वास छै जे जे व्यक्ति नीक दोस्त बनाबैत छै आओर अपन जीवनके ओरा समर्पन बना लैत छै।
बिलकुल दोस्ती जीवनकक सबसँ सुन्दर सं्बन्ध छै। जे मनुष्यके। अकेल नहिहि रहत दत छै आ ओकर हमेशा मजबूत बनाबैत छै।
जी दोस्ती पर ओरा गहरा विचार ई छै। जे सच्चा मित्र जीवनक ओ साथी होइत छै। जे हर परिस्थिति मे हुनका साथ छाया जेक रहैत छै। देना चाही उुजियार हो। ब।
बिल्कुल सच्चा मित्र ओ होयत। छै। जे अहाँ खुशीमे केवल। शामिल नहि होत। बल्कि ओ खुशीके अपन खुशी जे। ा महसूस कराबैत छै। बिना कोनो स्वार्थ या अपेक्षाके।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे बहुत लोक परिचित होइत छै। मुदा वास्तविक मित्र ओ होइत छै। जे कठिन समयमे हुनका हाथ नहि छोड़ैत छै।
सही कहलै परिचय आ दोस्तीमे बहुत बड़ा अन्तर होइत छै। आ ओ अन्तर्विश्वास सङ्ग भरल होइत छै।
हमरा लागैत छै जे नीके मित्र आन क कमजोर अस्वीकार करैत छै। मुदा ओकरा सुधारबाक प्रयास सेहो करैत छै।
बिलकुल सच्चा मित्र कही अहाँ गलत रास्ता पर न नी करैत छै बल्कि सही दिशा देखाबत छै चाहो ओ कठोर किएक नी हो।
सच कहू तऽ दोस्ती मे सबस सुन्दर चीज ई छै जे अहाँ बिना डर के अपन मनक बात कहि सकैत छी।
हँ किएकि सच्चा मित्र ओ होइत छै जकरा समक्ष अहाँ अपन असली व्यक्तित्व राखि सकैत छी बिना कोनो बनावटके।
काली हम एक विचार पढ़लहु सच्चा मित्र ओ छै जे हनका आँसू के देखिक के शरम नहि बल्कि कारण पूछबाक प्रयास करैत छै।
ई बहुत गहरा विचार छै किआकि सच्चा समझ। सबसँेनाही बोलकि भ भावना से होइत छै।
हमरा लागात छै जे दोस्ती जीवन के सन्तुलन बनबैत छै कि।